हेलो
हेलो
हाँ बोलै छी
हम नीक छी अहाँ केहन छी
हम भी नीक छी कहियौगा कुछो करै रहै की
हाँ अपन पढ़ाइ करैत रहै छै
अ परीक्षा भेलै हन न
परीक्षा चलै छै एखिन तऽ ओकरी पढ़ाइ लिखाई कर रहल छियै हम अखन अभी
आओर कहिया परीक्षा हेतै
हमर परीक्षा चौबीस तारीखके हइ
तभी पैसा भेलै हमर तऽ परीक्षा बाइस तारीख स शुरुए भेल
अहाँके बाइस के शुरू भेल या
हँ शुरू हेतै ओकर बाद परीक्षा तीन जुलाई तक चलतै
ई नर्सिंग के परीक्षा हइ की
न-न-ना ई स्नाकोत्तर के छै
अहाँ दरभंगा स ही दै -दैय छियै
हाँ
दरभंगामे अहाँके गाँवके के की नाम रहैय
हमर दरभंगे छै
दरभंगे छी हाँ
हमर गाँव भेल मनझौल अहाँ जानै छी
नहि हम जानै छै ई त हमर लोकल अहाँ आस पास के है की नै जेबे। ।
बेगूसराय जानै छियै अहाँ।
हँ हम बेगूसराय हम जानै छी। हाँ बेगूसराय जानै छियै
हाँ ओहि हमर घर छै
हूँ हमर हमर गाँव परतेै समस्तीपुर। हम। अखिने तऽ हम दिल्ली मे रहै छी हम अखने दिल्ली मे रहै छी। पर हम। हमरो घर बिहारमे ही छै।
क असना्त।
ह यी से कहै छियै।
ओ ह त। मइनस दै छै बीतय परीक्षा म।
हमर पैदाइ यहीं से भेल छै हम रहे भी यहीं छियै शुरुए से।
अर तऽ दर सब होइ छै।
कथी कहइ की केलिय अहाँ।
हमर तऽ भेगू बेैसब छै अमे पैदू भे।
दिल्ली मे छ पैदा सबकुछु हमर। यही के है।
हमें त स्नातककरैले गेल रहिये बनारस स।
तऽ वहाँ तऽ अहाँके हो होस्टल वगैरह मिल मिलले रहे होते।
की कहलिये।
होटलमे रह होस्टलमे रहल छियै वहाँ।
हा वांहा रहई रहिये।
होस्टल में न।
आ फेर हम अपन वहाँ रूमो लए लेलियै र।
तऽ रूम ठीक रहै छै कि होस्टल ठीक रहै छै।
हमरासँ पुछबै तऽ हमरा खातिर तऽ रूम नहि ठीक लगै छै होस्टलमे खान पन अच्छा नहि ने रहै छै।
नेक को नहिं अच्छा रहै छै।
नई निक नई रहई छै।
हम तऽ सोचै छियै कि पीएच डी मे एडमिशन। हम सोचे छियै कि पी एचडी में एडमिशन बी एच वी में हो जाते नीके रहते बहुते दिन रहहि गेले।
न तनीराद न क।
आब हमर मन नहि करै छै दिल्लीमे रहैके। बहुत। एते दिन रहि गेलियै हन
तऽ अहाँसभ अहाँके पिताजी की करै छै
हमर पिताजी किसान छथीन।
किसान छै तऽ अहाँ भी खेती बाड़ीके तनिके जानै जाने होवे।
ह म ल हमरा घरसँ बहुते दूर छै
अच्छा खेत बहुत दूर छै तऽ पिताजी अके-असगरे जाए होथिन
हाँ
पिताजी असगरे जाइहोथिन खेत
जाइ छै जाइ छथिन बस देख के देख के चलि आबै छथिन
अच्छा तऽ जॉन सब काम करे होतै न जाइत छथिन आर काम कराबै छथि जॉन स
गाँवमे रहला के बाद भी अहाँ सबके अच्छा पढ़ाइ लिखाई करलखुन अहाँके पिताजी न
पिताजी से ज्यादे हमर मातजी ध्यान देलखिन हन
अहाँ के माते जी कर की रहै छथिन
पढ़बै छथिन
टीचर छथिन
हाँ
अहाँके माताजी शिक्ष-शिक्षक ही छथिन
अचछा व फाइव तक पढ़बै छथिन
अच्छा
पहिले प्राइवेटमे करै रहथिन आ सरकारी छै
सरकार मे फिर एग्जाम दे--देला के बाद होखले होथिन
नहि नहि प- बहुत पहिले होइ छै परछा वला ग चला द पहिले थोड़ी पहिले मैरिज पर होइ
मैरिट की कोना बेसपे
आ-ग्रजुएशन
अच्छा ई तऽ बहुत ही सरल रास्ता भेलै न
होय जाइ रहलै पहिले मुखियये न करै रहथिन
अच्छा ईसभ हमराके नहि पता हम दिल्लीमे रहलियै हम शुरूसँ इही देखलियै कि बच्चा पढ़ लिखके आगे बढ़ै तऽ बढ़ जजो
पहिले एक्जाम होइ परीक्षा आर तऽ आब से शुरू भ गेल
तऽ अहाँके माताजी विशेषकर ज्यादा सहयोग दै छथिन
माता जी परीक्षा लिखा लिखा देलखिन
अहाँ एखनी की कर रहल छी
कुछोमे बैसल रहियै र-चाय पीबैत
अहाँके डेली के रूटीन की होइ छै पढ़य लिखैके सुबह उठेय के
त उे तऽ घरके काज करै छौ तब पढ़ाइ लिखाइ करै छौ
तऽ अहाँके मिलै छै टाइम जे सरकारी एग्जाम तऽ अहाँके निकालयके र -
आओर पर जानबे न करै छियै अभी हम अकेले छियै तब तनी
अकेले छै तऽ ज़्यदा काम हो जाए होते
हाँ
हमरो साथी ए होइ छै न
अपनेके मात पिता भी काम हाथ फेर दै छिय तनी
बिहार ह चाहे दिल्ली ह सभ जगह एके कहानी चलै छै घरमे काम करके
ने तऽ अभी एक महीना पहिले तऽ पटने मे रहियै अभी तऽ इधर अबे कर करल छियै
पटनामे रहिके वहाँ रहिके पढ़ाइ करै
गर्मी बड्ड पड़ल हन ईहो नहि रहि पा-पेलकै जानबे ने करै छियै अपन घर बहुते सुकून दैय छै
पटनामे रहिके अहाँ पढ़ाइ करते छी
हाँ
उहाँ भी रूम ले के रह- रहले छी
हाँ हम किराइए पर रहै छी
तऽ फेर जायके विचार विचार हइ कि नहि या घर पे मोन लागै
जे स्नात्तक के परीक्षा भए जाइ तऽ होतै तऽ जा सकै छी
अच्छा अहाँ पटना से ही सिर्फ नर्सिंग के करत कर रहल छी न
हाँ हँ हँ हमर कॉलेज वहीं पर रहै
सही छै फिर जांझ
आब पूरा भए गेल छै
तीन साल होतै
नहि नहि हमर पूरा भए गेल छै बस आब तैयारी करबै बस
सहिए छै निकल जेतै
देखियौ की होइ छै
अच्छा ही होतै जे होतै इतना मेहनत करैके बाद नहि होतै तऽ केना होतै
जानै नहि छियै बिहारमे जानै नहि छियै बिहारमे मेहनत नहि देखल जाइ छै पैसा देखल जाइ छै
पैसा सब जगह देखल जाइ छै या बिहार हो दिल्ली हो जहाँ अहाँ सरकारी नौकरी के पीछे भाग भगली वहां अहाँके कुछ ने कुछ तो चाहे नम्बर एते लाउ की पैसा ना दे पड़ै चाहे काम तकर जॉब भी वहाँ के मौसम केहन छै
यहाँ के मौसम बहुत गर्मी छै धूप तऽ उतने छै रौदा मत पूछियै रौदा निं- नीकलल नहि जाइ छै
हिंयों उहि हाल छै दिल्ली मे तऽ तनिको बारिश नहि होइ छै तनिको नहि जमुना
यहाँ तनिक भेल रहल परसुर भेल रहल।
य नहि घ छै अाँ त एको बूद नहि घिर छै बारिश।
हँ त दिन भरि त छओ बजे सुबहेसँ जे कतेक रौदा रहै हए नई पुचू।
हूँ अब गाँवमे तऽ एतेक खुला जगह है कि सुबह सुबह ही भिनसरे भिनसरे ही धूपे सीधा माथे पर पड़यै होतै
हमरा आस पास न बहुते घर छै घरे पर घर रहै छै यहाँ
हम माफी चाहे छी हम आके अखन अहाँके फोन नहि उठा पलियै बाहरो कुछ काम के लिए हम गेल रहलियए।
कोनो दिक्कत नहि छै। आ काम रहे कभी हमरे काम रहतै तऽ हमूँ नहि उठाय पायब
हँ घरमे अकेले रहल छियै हमूँ घरके थोड़ा काज वाज हमरो के करे पड़ै छै तऽ अखनी बाहर समर सेबल करायल रहीए न ओकरा लि जााक जाय पड़ल। चली
ठीक छै।